जय झूलेलाल! बस सभ बढ़िया सभ मज़े में, तहां ॿुधायो सभ ठीक आहे?
हा बस ब बढ़िया बढ़िया, ॿयो रोटी वोटी खाधव? थी वई रोटी मानीं सब?
देर सां ई खाधी हुई थोड़ो, चईं लॻे खन खाधी।
अच्छा अच्छा, मु मुखे न, हू गुरू नानक देव जी सिखयाऊं, ऐं कबीरदास जी सिख सिख्याउन बाबत तांखां पुछणो हो, तहां सत्संग वत्संग वेंदा आयो न केड़े? त तहां मूंखे ॿुधाईंदा, हुनन जी केड़यूं सिखयाऊं हुयूं?
कंहिंज्यूं? गुरु नानक?
संतन जी, संतन जी काई बि संतन जी, सिखयाऊं ॿुधायो?
असांखे त, एतरी नॉलेज कोन्हें हिन बारे में।
अच्छा अच्छा, त सत्संग वत्संग में कुछ ॿुधंदा हूंदा न, त कुछ त सि
सत्संग त, असां वई राधा स्वामी में वेंदा आयूं भई सत्संग ॿुधंदायूं, उन नाम दान जे बारे में। सिमरन वग़ैरा कयो, उनजे बारे में ई ॿुधाईंदाइन। हा, वाणयूं उनज्यूं बि खणंदा एन। गुरू नानक देव वग़ैरा ज्यूं वाणयूं खणंदा एन, औं हुन में ई सत्संग कंदा एन।
अच्छा अच्छा
त ॾाढी नॉलेज हूंदी हिन बारे में?
हा, पर मूंखे त तहां खां पुछणो आहे न।
असांखे, किथे आहे नालेज।
हूं, त तहां छा ॿुधंदायो?
भई सत्संग में त असांजे मे, वधीक ई की अढ़ाई कलाक नाम जपयो। सिमरन भॼन कयो, वधीक त मेन उनजे बारे में ई सत्संग कंदा एन।
तां, ब्यास वेंदायो?
असां ॿ दफ़ा व्यायूं ख़ाली ब्यास।
अच्छा अच्छा, ॿयो गोल्डन टेंपल, बाघा बॉडर हुतां
हा हा, उतां थी आयूं, हुते त ॿ टे दफ़ा वया आयूं। जॾी व्यायूं ब्यास त उते व्यायूं, गोल्डन टेंम्पल त उन खां पहिरीं दफा व्या हुआसीं। ॾिठल आहे, ट्रे चार दफ़ा वयायूं, गोल्डन टेम्पल।
अच्छा, ॿुधोआहे भीड़ चङी हूंदी आ, लाइनूं लॻंदयूं एन।
अरे ॾाढी लंबी लाइन लॻंदी आहे, ॿ ॿ अढ़ाई अढ़ाई कलाक लॻंदा एन, ख़ाली दर्शन करण लाय हुते।
त पोइ कॾहिं वञजे कीअं वञजे जेको वधीक न बीहणो पए
त उते त पॾिपाॾ इहा ई कलाकु ॾेढ तव्हांखे लॻंदो ई केतिरो केम न सुबुह जो वधीक भी हूंदी आह, सुबूह जो न वञो ॾींहं जे टाइम वञो थोरी घटि हूंदी आह रश
बाक़ी सुबुह जो शाम जो टाइम ॾाढी भीड़ हूंदी आह।
त दर्शन चोवीह कलाक हलंदा आहिनि?
अछ राति जो बंदि थींदो आहे। हा टे चार किलाक उन टाइम‌ बन्द हूंदा आहिन शायदि ॾहें यारहें ताईं त हलंदा आहिनि हुन खां पोइ उते पोइ सुबुह जो टीं, चईं लॻे खुली वेंदा आहिनि जल्दी।
अच्छा अमृत वेला में
अमृत वेला में हा सुखासन जॾहिं हूंदा न उन टाइम बंदि थींदो आह, पोइ खुली वेंदो सुबुह जो जल्दी
अच्छा, अच्छा।
हा।
त अगरि वाघा बॉडर वञिणो हुजे त पहिरीं कीअं प्लान कजे? किथे वह वञिजे पहिरीं?
न त सुबुह जो जल्दी तव्हां वञो त पहिरीं हुन वाघा बॉडर में त उअ शाम यो परेड थींदी आह, हुन टाइम वञो, शाम जो थींदी थव साढे चईं, पंजे लॻे क़रीब।
अच्छा।
हा परेड ॾिसण में सुठो लॻंदो आहे अंदरि। ह इयें त ख़ाली हितां घुमी करे हली ईंदा बाक़ी परेड वग़ैरह ॾिसणी हुजे त शाम जो ई वञो पंजे लॻे जो टाइम थव हुते।
उत बगैर पूरी इंडिया पाक़ पाकिस्तानी तव्हांखे परेड थींदी आह डेली जी उहा ॾेखारीं थव।
अच्छा, अच्छा।
हा बाक़ी ॿिया घुमण जल्दी सुबुह जो वञिणो त ॿिया मंदर वग़ैरह आहिनि या ॿियूं हिकु ॿ जॻहियूं आहिनि हुते घुमी करे पोइ शाम यो पोइ ॾींहं जो भले तव्हां हिते वञो गोल्डन टेंपल। पो शाम यो साढे चईं साढे चं होॾा वञो हली पोइ तव्हांखे उहो मिली वेंदो परेड ॾिसण लाइ पोइ ब
अच्छा, अच्छा त गोल्डन टेम्पले खां थी करे पोइ अधु कलाक जो रस्तो आहे उते बाघा बोर्डर जो
हा, हा अधु मुनो कलाक थव उतां
जी पूं पोइ बसूं वसूं हलंदियूं
सभु हलंदियूं हुते त मिली वेंदा बसूं बि हलंदियूं जीप बाक़ी अॼु कल्ह साधन जूं दिक़तूं कोन्हनि तव्हां भले ओला उबर अॼुकल्ह हलेन थियूं घणेई उहे बि था करे सघो।
अच्छा, अच्छा ऐं छा खाधो खाइजे कि केॾी फेमस आहे हुते स्टोर या रेस्टोरेंट किथां शॉपिंग कॼे अएं किथे जो खाधो मशहूर आहे?
हू त घणे आहिन हुते त तव्हांखे जीअं हुते त इअ ई तां हलंद तव नान वग़ैरह वधीक छोला नान। ही सभु वधीक हलदां अथव छोला भटूरा थी विया छोला चांवर पंजाब में ईअं ई वधीक हे हलंदो अथव अमृतसर में बाक़ी हुते जी लस्सी फेमस अथव लस्सी पीजो
ज्ञानी जी लस्सी ॿुधी आहे मूं त मशहूर आहे।
ॾाढी बढ़िया लस्सी अथव उनजी
हुनमें छा ख़ासि हूंदो आहे हर कोई चवंदो आहे की हुते ज़रूर पी अच
हा, उनजो टेस्ट सुठो सुठो हूंदो अथव वॾी गिलास ॾाढो वॾो गिलास हूंदो अथव स्टील जो भरे करे ॾींदव तव्हांखे। ता पी न पाईदा पूरा गिलास हेतिरो
रबड़ियूं वबड़ियूं विझी ॾींदो आहे ॿुधो आहे।
रबड़ी वग़ैरह विझंदो अथव शरबत रबड़ी वग़ैरह विझंदो आहे।
जेका पिक्चरनि में ॾेखारींदा आहिनि पीतल जा वॾा वॾा ग्लास ओतिरा वॾा।
हा, ओरा हा, ओरा ई हूंदा आहिनि हिन जो स्टील जो हूंदो आहे ख़ाली। लेकिन साइज काफ़ी वॾी हूंदी अथसि जीअं पाणि घर में कॉमन पंहिंजा गिलास हूंदा त नंढा हूंदा आहिनि हिनजो गिलास वॾो अथसि काफ़ी
अच्छा-अच्छा, त भीड़ बि चङी हूंदी उन जी दुकान ते
अलाए रश लॻियल हूंदसि। पट परियां परियां माण्हू पुछी पुछी करे ईंदा आहिनि पिइण लाइ।
ऐं वरी पनीर वनीर ॿुधो आहे मसाले वारो ठाहे मो बि विकड़ींदो आहे गॾु में
घणेई आइटम रखंदो आहे लस्सी सां गॾु पर मेन वधीक फेमस लस्सी आहे हुनजी आइटम त ॿिया बि रखंदो आहे मिठायूं विठायूं बि ठवंदो आहे ईअं।
अच्छा, छा मिठायूं बि रखंदो आहे?
हा, मिठाई वग़ैरह रखंदो रबड़ी आहे, मिठाई आहे पेड़ा वेड़ा बि रखंदो आहे।
अच्छा-अच्छा त तव्हां सभु ट्राए कयो हूंदो हुनजो भी
हा-हा सभु तव्हां हर शइ जो न ट्राए, हेतिरा आइटम छा-छा खाईंदासीं। लस्सी में ई एतिरो पेट भरजी वेंदो आहे की ॿिया शइ खाइणु जी इच्छा ई न थींदी आहे।
त मिठी लस्सी हूंदी आहे ऐं ॿिया जेका छाछ पीअण जा शौक कीन हुजनि उहो न मिलंदी उते।
छाछ न मिठी लस्सी विकिणंदो आहे हूं त मिली वेंदी ॿियनि वत तव्हांखे मिली वेंदी अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे। नमकीन लस्सी मिलंदी लेकिन फेमस हुते जी मिठी वारी अथव।
छोला कुल्चा ॿुधा आहिनि पंजाब जा खाईजन उते पनीर कुल्चो आलू
सुबुह जो कुल्चा ऐं नान इहे सभु वधीक ई मिलंदो अथव इहे फेमस आहिनि तव्हां खे ॿुधायो न इहे ई वधीक हलंदो अथव।
बसर जी चटिणी वटिणी ॾींदा आहिनि?
सभु सभु, हा-हा चटणी सलाद वग़ैरह हा हम्म हुते घणेई जॻहियूं अथव। त तव्हां जिथे वेंदा तव्हांखे कुल्चा वग़ैरह त सुठा ई बढ़िया मिलंदव।
अच्छा-अच्छा कोई फेमस दुकान जंहिंखां तव्हां खाधी हुजे उहो जॻह उहो उहो मतिलबु कोई ख़ासि एतरी कोन। हर हंधे सुठो
हा, सुठा ई मिली बाक़ी लस्सी हिननि जो नालो आहे। फेमस आहे बाक़ी को कुल्चा वग़ैरह त घणेई आहिनि सुठा मिलंदव तव्हां खे।
अच्छा अच्छा, ॿियो जलिया वाला बाॻ ब विया हुआ तां।
हा जलियां बाॻ पासे में थव तांजे गोल्डन टेम्पल खां निकिरंदव बस उतेहि रस्ते में ई थव। त तांखे वञिणो कोन्हे किथे हली करे।
अच्छा अच्छा।
ट्रगंंदा गोल्डन टेंम्पल आ बस् उसां पासे में ई थव हुते जलिया वाला बाॻ। सॼो बक़ैदार हा सजे। इतिहास वग़ैरह सभ लिखियल थव हुते किथे तां इअं आया हव। सभ सभ वग़ैरह ठयल् थव शयूं ए लिख्यल थव। हुते सडे इतिहा कीअं छा थियो कीअं उन्हन। मारियूं गोलियूं वग़ैरह ही सभ लिखियल थव हुते केह सन् में थियो।
सब हुते नोट आहे हम्।
हा हा।
हम् त बक़ाइदा तांखे हाणे त उहा पिक्चर हलंदी आ उहा बक़ाइदा जीअं। थिएटर में कुर्सियो वग़ैरह लॻल थव उहा लॻल थव हुते वही करे तां। उहे था ॾिसी सघूं।
अच्छा अच्छा, पो त बढ़िया आहे माण्हू वञे त। उते अमृतसर में घणेई शयूं घुमी फिरी अच उहो गॾ गॾ।
घुमणु लाइ त खेर बढ़िया आ। हिते ई चॻो टाइम हा न, हा हा थी वेंदो हिकिड़े ॾींहं में थी वेंदो।
हा छा पे चयवा?
मु चयो ॿ टे कलाक तांखे हिते लॻीवेंद गोल्डन। टेपंल में ही बाकी कलाक कड़ उते लॻंदो। या रस्ते में हा हिक कम थी वेंदो पूरे हिकड़े ॾींहं में असां बि थी आया हुयस्।
हा त लंगर वंगर में बि लाइन लॻंदी हूंदी।
हा हा हुत ॿ टे हा हुन पो हुते बि भीड़ हूंदी आहे लंगर में बि। हा रश काफ़ी हूंदी हुते बि।
टाइम त चंगो खपे घुमण लाए।
उ त आहे ई न हुजां किथे वञ टाइम त लॻंदो ई आ। फेमस जॻह। ऊदियूं जॻहियूं त वधीक भीड़ हूंदी हु त हर चं टाइम लॻंदो आ।
जी जी जी न न सही आहे माण्हू किथे। त वेंदो ई न ऐं जिते श्र्धा भक्ति आहे माण्हू जी।
हा हुते पो हर माण्हू थो वञे न भई पाण माण्हू त वञू कोन था हुते त? पर हर शेई। शहर जा इंडिया जा छॾियो ॿाहिर जा माण्हू था अचन फॉरन काफ़ी। फॉर्नर वग़ैरह बि ईंदा थव।
हा हा त फेमस आहे त। आए श्रधा आएना सी हुनजो। ऐतिहासिक मान्यता बिच चंॻी आहे त माण्हू। वञन् बि था त सुठी ॻाल्ह आ।
हुनजो जल वग़ैरह बि, जो बि नालो आहे ॾाढो माण्हू भरे करे बोतलुन में खणी हूंदा आहिन। उते स स्नान वग़ैरह बि कंदो त सरोवर में।
अच्छा अच्छा सही आ। सरोवर में चयन्दा न त अ। कऊओ कांग बि हंस थी ॿाहिरि निकिरंदो आहे।
हा हम्म, सही ॻाल्हि गुरूअनि जे कयल आहेयूं असां, ॾिसूं तं हुनखे ह
हा हा, न न सुठो सुठो। तहां लख थोङा, तंहां सुठी ॼाण ॾिनी, मां इहो ई प्ये सोचो कि भई कीअं अ ई वंञां त प्लानिंग कयां त किथे वंञजे कीअं वंञजे त सब थी वञे, पर तहां सवलो मूंखे ॿुधायव। हाणे तहांजो कॾहिं तो प्लैन ठहे उते ब्यास अमृतसर वंञण जो?
अंञा फ़िलहाल कुछ सोचियो त कोने, हाणे जॾहिं प्लान ठहंदो त निकरी वेंदासीं, तहांखे ॿुधाए, पो तंहांखे हलिणो हुजे त भले हलिजो गॾु।
हा हा, गॾु ठाहे वठंदासीं त थोङो आसानी थी वेंदी, मूंखे बि साथ
हा सही आहे।
सितम्बर में शायद ॿुधो आहे कि माण्हू वञनि ता।
हा सितम्बर में हाणे सत्संग आहे न हुते, हाली हिन ॿ महीना ताईं आहे कोन जुलाई अगस्त में। बाबाजी ॿाहिरि विया आहिन, विदेश वग़ैरह वेंदा आहिन। बारिश जो टाइम हूंदो आहे न त हिते न थींदा आहिन सत्संग ॿ महीना।
हांजी हांजी।
न ईअं अगस्त में उते अथव तव्हांजे रुद्रपुर में।
अच्छा हा हा, मुंहिंजी ससु
हा शायदि या ॿ सितम्बर जो हुते थव सहारनपुर में।
अच्छा अच्छा।
सहारनपुर बि दिल्ली खां थोङो अॻियां थव, ॿ टे कलाक जो रस्तो आहे।
अच्छा अच्छा। ठीकु आ पो ह मां पाणी पी अचां न, पो ॻाल्हायां थी, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल